हेलो आवाज आबि रहल य
हँ खूब खुश रहू हम एक बेर केने रहू
अरे तखन हम ने नहि ने भेल हेतै हमरा बाद मे देख। देखाएल लेकिन हम चलि गेल रही इ मंदिर कनी सब दिन से चलि जाय छियै मंिर तऽ आई मंगलो रहे। उपासो रहैया नहि बगले मे मंन्दिर छै तऽ। तऽ बगल मे मंदिर चलि गेले तऽ आब केे देखलों फेर सोचलियै कनि एमर कनि।
हँ हँ से तऽ हम कहलियै तैं कहलियै पूछिके। काज धन्धा लै छै भोरकेै।
नहि काज धन्धा ओ नहि हमरा तऽ कहबे केलियनि कि ओ साढ़े नओ दस बजे तक। फ्री भऽ जाइ छी छुटकी हम जाइय नओ बजेए बड़का जाइ हँ। तऽ सब सब चलि जाइ छै पौने दस बजे। तक इहो चलि जाइ छथिन उ। गुञजन हँ तऽ हम फ्री भऽ जाइ छी।
भौजी आज ई बौआ गेलथि
हँ नहि ने ओ हप्ता ही ठाम छथिन।
हँ से सुनि ई कहने रहै
हँ अय हप्ता ई एहिठाम छथिन हम कहलियै ठीक छै रहू कोन दिक्क। त आराम से काज करू हँ तऽ हम गेल रहियै मन्दिर। तऽ मोबाइल छोड़ कऽ मन्दिर के लऽ के जेते मोबाइल तऽ हम वही तम छोड़िकऽ चलि गेली एते।
ई सब स्कूल से आ लेने बौआ के बजे आबै।
ओ तऽ---मेम छोटकी तऽ एले वेह ने बारह बजे छोटकी एले उ एलाक के बाद मम्मी ऐसा हुआ वैसा हुआ दस ओकरा गप रहै छै। पहिले ओकर गप सुनियौ ओहि कालमे किछ अहाँ काज नहि कऽ सकै छी अहाँ खाइयो रहल छी। तऽ खाना छोड़ि कऽ पहिल ओकर गप सुनियौ हँ पहिले गप सुनियौ आ काल्हि के डिमांड एखने से भऽ गेलैह कि काल्हि हमरा बिस्कुट देब अई की चिन्नी हाॅं, एगो चिन्नी वाला बिस्कुट देब दोगो पैकेट वाला बिस्कुट देब तीनगो ई वला बिस्कुट देब
हँ हॅं से सब चाहियनि हुनका
ते बस पहिलेये स हँ ओ चाही या ककरो किछ देख के एले नया त ओ चाही पहिले मम्मी उसके पास हँ, उसके पास हं तऽ हमरो चाही हम कहलियै हँ ठीक छै साँझो दिन ने ह उ
गाना खेनाइ गाना गेयल होइ छनि कि नय एखन तक
डांस गाना तऽ छोड़ि दियौ गाना तऽ कनि मनि सुनि लै छै तऽ गा लै डांस जे देखबै से ओ सुतति काल मे सुतति काल मे जखन सबके नींद लागल रहै छै तखन उ की म खिड़की पर मे देखाइत रहै छै अपन हँ, नय खिड़की पर मे देखाइत रहै छै शीशा मे तो ओ डांस करति रहौ त अपन देखति रहथुन केना डांस क रहल छै बाह तखन जे देखबै तऽ फुरेबे नय करतै जेनाकि के सिखेलकै के नय सिखेने छै
सिखा दियौ ओकरा डांस सिखबै लेल अथी कऽ दियौ डांस क्लास मे कोनो
डिब्बा नहि यै डांस हम कहलियै कि दऽ एबै अथी वला मे तऽ क कनी रुकि जाउ और एक साल तकर बाद
मने अखन नय पाँच साल तैयो होबऽ दियौ किया तऽ ओ तऽ अथी कत्थक वला हेतै तहन तऽ ओ
तऽ भऽ गेलै हम कत्थके वला मे बात केने छियै
हँ तऽ ओहो तऽ बहुत दिन लगेऽत ओ किया तऽ निथियो के देने रहिये ने ओ दस अथी जहन दसमा नय पास कर ताबे तो ओकरा सर्टफिकेट देतै नय ओ अइ समे से नियम छलैया तैं नित्थया के तीनिये साल मे भऽ गेल नय भेलै न तीन साल के बाद ओ नय केलखिन
नय नय हमरा सीखै से छै सर्टिफिकेट दै चाहे नय दै से सर्टिफिकेट दै चाहे नय चै लेकिन एकर मूवमेंट जे छै ने देखत एकरा बहुत अथी से रहै छै हँ तै दुआरे
क्लास मे दऽ दियौन हुनका
मेन की छै न बाहर कतो आर तऽ जाइ छै ने तनी एमहर आमहर कखनो गेल तऽ गेल त देह हाथ छकयि नय छै तऽ देहाथ थकै नय छै रातिमे सुत सुतय के नाम नय लति रहै छै एक बजे तक एकरा संगे हँ एक बजे तक एकरा सङ्गे अहाँ जागल रहियौ तऽ एक बजे तक उठा दै छियै से भोरे हम साढ़े छौ पौने सातमे उठा दै छियै ओ उठा दै छै से बुझ ओहि ताहि नहि उठऽ तऽ पड़बे करतौ तोरा ओहिके लेल कोनो अथी राय दुहाय नय छै
बौआके इसकुल हँ भोरके नीन्द टूटति तऽ नय हेतै न
हमर नीन्द नय टूटति रहै छै हँ
ओएक बजेऐहेतै सुतबे करैतहेतै। तओकरा निदकी टूटेत हेतै-
हँ नहि तऽ से हम कहै छी कि लगैय इंग्लैंड के बच्चा चल छी। दोसर देशके जे लोक एतऽ नहि राईत होइत छैय त भोर होइ छै। हँ त से वला हाल छै। इहो कहै छथिन कि अहाँके कि तऽ अहाँके जाग नहि पड़ैय जाग उठो तऽ हमरा पड़ैयेहमरा भोरे उठबाक के रहैये
दू दिन चारि दिन दू दिन रहैत छियै फेर भगैत छियै करय तऽ पड़ैत छै मायके।
सुतैछैन से नहि सुततैन कतबो कहि देथिन ना मम्मी ही के पासमे कनि काल हुनका लग मे जाक कनि प्यार मोहबत कऽ ले तैनि बहुत इोमोश नली ब्लैकमेल करथिन तऽ जारहे हैं मम्मी के पास तकर बाद अच्छा जा रहे हैं मम्मी के पास ई कहबो करथिन कि मम्मी मम्मी के पास क्यों जा रही हो कहय मम्मी रो रही होगी न हम कहलियै नै बुच्ची हम नै कानय छी ओहि ठाम रह।
कनि दिन पप्पो लागमे दू दिन रहै जयतौं
ना एक बेर किछु आराम जखन छोट रहय त हमरा बड्ड कहै छलखिन देखबेबै पैघ हेतै न त
हमरे टा सँ
बेटी जीद भऽ गेल आब की भेल हम कहलियै आबकिभेल तकहलियनह चारि साल भऽ गेलै आब की भेल नहि देखबै अहाँ हम ओ हम देखिए रहल छीय हमरा नहि लगैया कि कोनो परिवर्तन हेतैय ओ नय
बिना कतहु नहि भऽ सकै कतबो बाप केेे माय आब अथी करते तब कतहु से हेतै
आइ इब ब जेबै नहि करय छि छै हम अगर घरमे रहबै तऽ की मजाल छनि कि हुनका बगलोमे बैसतनि ना। ओ भरि दिन हमरा बगलमे बैसल रहतै आब हम अगर रूममे रहबै तऽ रूममे रहतै। तहन हम सोफा पर बैसल रहबै तऽ सोफा पर मे बैसल रहतै
मैए के पाछू रहय छै।
लेकिन लोक कहय छै ने मामी ई तऽ ई तऽ लोक कहै छै ने कि बेटी बाप कहै छै लेकिन हमरा तऽ एकर लक्षण देखला से त हमरा सभैके बेटी बापके होइ छै।
नियम हमहु नहि देखै छीयै हँ छै बापोसँ रहय छै लगाव रहय छै पहिले एतेक नहि रहैत छलैए धिया पुता के आब बेसी रहै छै बापोसँ लगाव रहै छै।
हमरा एकर कहिया हेतै लगाव हम त टेंशन फ्री रहब कम से कम एको एकोटा तऽ लगाव छौ बौआ तू सब जे एकोटा कहाँ छैलय ओ ओ रहबो करथिन तैयो नै हेतय ओकरा की छै एते दिन माँ सब रहलखिन बड्ड नीक माँ सब सङ्गे माँ दादी दादी दादी माँ आ माँ पपा गेलखिन एको बेर नहि पूछय छथिनह फोन कर त मैं क्यूं फोन करूं। चली क्यूं गई चली क्यूं गई काइल रातिमे फोन
ल ई छै जे मने केओ रहल नहि रहल ओहिसँ हुनका कोनो मतल
हँ ओ हम हमही टा अगर पाँचो दिन लए जेबै बाहर तऽ बस कननी खिजनी सब चालू रहै छै कब आओगी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ
कहै छै माइके बिना कतहु शांति नै
हँ काल्हि राति मे ई फोन केलखिन तऽ माँ कहय माँ से पूछय छलखिन अ देखो ने‌ अ बात करो न दादी से बात करो न तऽ वहए कहय छै कि नै मैं क्यूं करूं गई क्यूं तऽ कहय छै देखो नऽ बारिश हो रहा है तऽ कहय छै फोन पर स्पीकर पर में कहय छै तो आ जाइए यहाँ पे भींग जाइएगा वहाँ पे यहाँ घर पे आ जाइए नहि भींगीएगा हा
एतऽ की कहै भेल छलै रातिो मे खूब भेलैया आ भोरो मऽ बारिश खूब भेले आ
ई तऽ दू तीन दिन से वर्षा नहि भऽ रहल छै लेकिन एखन मेघ लगले हँ बहुत जोर सऽ
हँ ओझो जी आयल छलखिन हें कि कैल खन तऽ तें चाउरके आटा मकयके आटा ई सभ लऽ कऽ
वैह छै हइ एहिठाम तऽ एखन आब दू तीन दिन से बरसात नहि भेल छलै आइ जे छै से देख रहल छियै मेघ एखन तुरंत मेघ लागि रहल छै।
एखन तऽ आइ भोरोमे तऽ खूब बढ़िआँ भेलै वर्षा लेकिन फेर रौद उगि गेलै गर्मी छै तऽ लेकिन रोद उग गेले भोरे खूब बौआ उठले तऽ कबो केलियै केना जेबही कोचिंग फेर अपन गेलेय कोचिंग लॉग मे छै से
तऽ फेर तऽ भइए जाइ छिय जायवला बेटा कोना कोना चेलिय जै छे नहि जाय वला के दशगो अथी रहै छै
एे छाता एते टाका देने छै बड़का छाता लेकिन लोक नहि छै कहियो दै छाता हँ एहेन टा के छत्ता छै बहुत नीक छत्ता देने छै आ से कहियो ने एक दिन गेले हऽ मात्र लग हम गेले छाता जे देलको ओतेटा से कथिै कह रहने दो साइकिल ल के भाग गेले जल्दी से लेकिन कहे छै नहि छाता ले के नहि जाय
ह यह हमरा कहत हमराेननकोट कीन दे ने हमरा रेननकोट कीन दे नऽ हम से किया स्कुल जायब तऽ हम भीजब ने हमरा ई कहते छोटकी देखो तो सबके पास रेननकोट है हम ले तऽ की भऽ गेल है हम छतता लऽ के चलै छी अरे मम्मी में स्कूल जाति हू सब क्य बोले रेन कोट भीहीै तुम्ारे पास हम हँ हँ एकटा अहिलऽ बुची बैसल छै ने
आ रेननकोट अथी रेननकोट खरीदे छै काज होयइते ने छै झुठे कऽ जो
ह तऽ तारे हमहुूं नै किन रहल छियै हम एहिस बढ़िया तो इकुले नय ओ दिन भेजब तु अखन आई एस पि सी एस कऽ तैयारी कऽ रहल छऽ घर मऽ बैठ से लेकिन जाइ लए तैयार रहत से कहत हम जायब हमरा रेंगगोट पहिरा दे
स्कूल जाइ लए बेटी तैयार होत एकदम बेटा सब कनी करितो छै लेकिन लड़की नहि करत एको बेर ने हँ
कालहि है बैसले होुमबर्क बनबै ल तऽ ओर दो न और दोन ल गे बेटा हम रोटी बनबै लए जायब तऽ कहै छै तऽ पापा क्य कर रहे है रोटी बना लेंगे आप पढ़ाओ हमको ओ बैस पढ़ेलिय ह ओ आर दे और दे हम कहै आब हम थाकि गेलिय राखि दिय
ओएह सले कतो के छले से बोखारो रहे छै तो कते स्सकुल चलि जाय पप्पा छोड़ दियौ ने स्कूल दऽ ओ ने आ ओकरा रहै छलै
ओनकसो रोटी बनबेल के जानो पापा बैठ क्य करू जानो रोटी बनाउ मम्मी यहाँ पढ़ा रही हैं हमको
बढ़िआँ ओ ओ बुजै छै जे कि क कहै छै मम्मी तऽ सब दिन करिते छै पप्पा रहथिन जतबा काल छैथ कल कम से कम कलै पपा से
मोबाइल देखलो जाउ - जाउ नऽ आब अपने मोबाइल तऽ देखे नै सब केँ कहते मोबाइल देख रहे हो नऽ आँख मे दर्द होगा नऽ तो जानना सब केँ धमकी देैत रहते
हँ तऽ वैह हुनका छैन जे अपन कम सँ कम पापा तऽ मम्मी तऽ कनियो सभ दिन रहै यऽ पापा तऽ कहियो काल रहै छथि
हँ से म हम एबैय रोटी तोटी बना केँ तऽ हमरा हाथ दाबऽ लगतै हमर पैर धाबऽ लगते कहते आ हा - हा मम्मी कितना थक गई हो नऽ आ हा - हा बड्ड सेवा
गप मे तऽ
एकदाम हँ
हँ गप मे तऽ एकदम सँ ओकरा एकटा बैसतै सैह कहलियनि ओ दिन झा जी केँ एक एकटा कहैत छियै अहाँ बजिते नय यऽ एकटा कहै छियै अहाँ बजिते यऽ देखिते छियै एकटा बैजते बैसते रहै छै ओ आ एक टा ई बैजते नय छै से कहथिन एकटा पोती बैज ते नय रहै यऽ एकटा तऽ ओ तऽ बुझू जे बाजैत बाजैत अथी रहै यऽ
आओ
बजै छी
नय प्रयांसी तऽ बडु शान्त बहुत सीधा एकदम आ ई एकरा तऽ मुहे नय बन्द होइ छै
तऽ हम कहलियै दुनू एक रंग नय नऽ हेबाक चाही कनि एकटा छै नऽ
हँ ई नय ई तऽ एकरा ककरो सँ नय ओ एकदम सभ लग मऽ अपन अथी कऽ लेत
हुँ ई नय बजैत रहे छथिन कनि
हँ तैय माँ ओ कहै छथिन प्रियंशी बहुत सीधा शान्त छै हम कहलियै अ हो भऽ सकै छै हिनका सब लग हेतैन तै दुआरे तऽ नय हिरो कहै छथिन कि नय ओतेक नय बजै छै ब - बहुत
हमहुँ सब देखलियै केय बेर देखलियै लेकिन नय बजै छथिन पुछबै से बाजतैथ सब से छै पूछै छियै तऽ सभ चीज बाजत लेकिन ई नय छै जे हँ ओना नय कमे जोर सँ सेहो एकदम जोर से कैय दिन कहबो कहलखित जोर सँ बाज न ओझाजी हम कहलियै जेड़ सँ नय बजै छै
नय ई ई तऽ सिधे - सीधा डायरेक्ट हमर ए तते जोर सँ बजतै की एतऽ सँ अतऽ सुनाइ दैत अरे मम्मी इतना जोर से बोल रही हूँ
ओकरा तऽ थारियो बाटियो माइज लै छै बर्तनो जहन अहाँकेँ ओ माइज लैय तऽ आब देखै छियै ओकरा की
ओ ओ कहतै जे कहलियै तऽ मतलब एगोटा ई नय लगै छै एकरा जेखने तऽ कनि कनिको काल इसकूल जाय छियै तीन घंटा लऽ रहैय छै की एकदम शान्त छै घर हँ नय तऽ एको रती मोन नय करतैन कि कतहु अथी होइ घर एकदम शान्त रहत एकदम चूप
आ ओ नीको नइ लगैत रहै छै नऽ धियापुता से रहे छै आ ओ आहुँ केँ तऽ भतीजियो आब पैघ भऽ गेल हैत
भतिजियो पैघ भऽ गेल छै लेकिन ई दुनू केँ बातमे कहबाक नय अपन छै तै वला नय ओ ओ ए कर बात करै मे एकर बात करै मऽ ओकर बात करै मऽ बहुत अन्त
हँ ओ कनी शान्त छलखिन हेँ
हू त तै दुआरे
ओहो आब ओहि स्कूल मे दुनू एके संगे जाय छथिन की दू अलग स्कुल छै
ह त अलग स्कूल छै कनिकबो कतबो डांटबे डरो हमरेटा होय छै खाइये से ल क आ कोनो चीज मे डर हमरेटा से होय छै चाहे मम्मी को बोल देंगे क्यो कहते चाहे मम्मी सुन डरोमे कखनो को बुझब हमसे ही इतना क्यो प्यार करते हो डुबू तऽ हम हमरा कहत आप जो हमको इतना प्यार करते हो मतलब मम्मी तो डटे भी है न अरे ओ डाँटती थोड़े ओ त प्यार करती है हम बोल ओ
से समझै छै ब